हेलो हेलो।
हेलो-
हेलो हँ कहियौ ठीक छी?
हम ठीक छी अहाँ बताउ अहाँ ठीक छियै ने हम ठीक छी अहाँ ठीक छियै ने।
हाॅं ठीक छी, हाॅं हाॅं हमहहुँ ठीक छी, खाना पीना भ गेल। हाॅं हमर भ गेल।
हम अखैन बनेलिये बस ओ खेलखिन हे नै, हाॅं खेलखिन ये नै।
अच्छा हमसब त खा लेलहुं। और सब कहियौ। और की कनिया। और सब कहि और सब कहियौ अपन अपन ठीके अछि हमहुँ सब एखन खाना पीना खेलहुँ हें, बर्तन सब धोलहु हें। कहलहुँ जे कनि अहाँ से बात कऽ ली। बुझलियै। तै दुआारे अहाॅं त बात करे लगलहुं। हाॅं आ
हाॅं ओ
साँझमे अहाँके बहिन से बतियेलियन हे आठ बजे में और सब ठीके ये, आठ बजे में अहाँके बहिन के फोन केने छलियनि हें।
हमरो बहिने से अभी बात करे रहियै उहो हमरा अहीं वला बात बोलै से अपने दुनू बहिन त फोन करै छथिन। कोइ काॅल रिसिवे ने करै छै।
हाॅं, ह ह ह। हाॅं हम कहलियैन हुनका जे यै अहीं दुनु बहिन के हम फोन क क के पूरा लेब। टास्क त कहलखिन ठीक छै क देब।
हमहुँ आब मूंह धो ली।
और सब कहियौ, और ठीके हम ककरो नै किनको ने करै छियेन एगो अहि दुनू बहिनके क दै छी, कहै छी। तीन बेर चारि बेर क देबै त अही दुनू बहिन सब से पुरि जेतै।
बचल छे आब नै हाॅं नुनु हमर खेलै ये
अच्छा खेलै छै, बैसैत हैत बौआ ने अहाँके?
हाॅं बैठेइ छै।
चलै नै छथिन? चलै ने छैय तखन
नय
हैलो
ह बोलू न
हाॅं ने बौआ लै अहाॅं के कहलौ एखन चलै ने हेता न।
नैय अभी चलै नै छै।
ओर कहियौ तहन आब अहाँ सब खाना पीना खैब ने
ह हं ग्यारह गो बड़का कटोरी रहै एगो आर कटोरी हे दूध के कि हैलो
अहूॅं सब लेटे सऽ खाना खाइ छी न। अहाँ के आबि गेलैथ अपने अहाँ के इ आइब गेलैथ।
हूंऽ
ओ तहन तऽ आब अहूँसब खाना-
मम्मी खाना निकाल दिये पप्पा कऽ पेहले दोहो न
ओर कहियौ सबके खाना निकालै छी। ओर सब ठीके एहि सबके खाना निकालै छी। हँ-हँ ठीके छैय। ई तऽ बराबरका टास्क भऽ गेले य सबके फोन करैत-करैत लोक तबाह भऽ जेत नै
हुॅं
बहुत बड़ा टाक्स भऽ गेलै इ ओर कहियो
मम्मी ओ निकाल दे
हँ कहियो सबके खाना निकालें छी अहाँ तऽ व्यस्त छी।
हँऽ
अहाँ नहि जाए छी अपना माँ लंग मे
ओहें तऽ रहियै ई चौदह मई कऽ एलिये
अच्छा गे
ओहें रहियै रहम
दूर भी ओतना नहिये छैय दूर दू घंटा कऽ रास्ता छैय बाइक सँ।
तहन तऽ कोनो दूर नहि यै।
निकाल दे मम्मी के।
तऽ पासे में जखन मोन हयत तखन चलि जायब। आ
ओर सब कहीं हम तऽ नीक ह अहीं के नैहरा नीक ए।
अहाँके लहिरा दूर यऽ।
हँ हमर कनी दूर हमर दूर छै। लग रहल तऽ कनी लोक जल्दी-जल्दी चलि गेल तऽ कनी लोकके मोन बहेल गेल। त म नहि बै दूर बलाक बड़ा सोचऽ पड़ैत छै।
हमे तीन साल तऽ ओहें रहियै।
हू और सब कहियो। और सब ठीके अइ की कहू।
बौआ जगले या?
हँ हमर बौआ सब एगारह बजेसँ पहिले नहि सुतऽ छैय। दिन कऽ सब सुति रहल ने तऽ एगारह बजे से पहिले कियो सुतबे नहि कयल बुझलियै।
हू।
एग्यारह बजे से पहिने नहि सुतै छै। एगारह बजे तक सु आ दिन के नहि सुताबै छी सेहो ने बनैया, एते धूप में एते गर्मी में। ह हँ दिनके सुति रहैत छै ने बौआ सभ तऽ नहि सुतै छै जल्दी। राइत कऽ एगारह बजे तक सूतल। हँ ओही दुआरे। और कहियौ। आब दिनोके सुता दैत छियै, कतेक रौदा रहैत छै देखै छियै। तऽ ई रौदा सब बनिआँ सुतिए रहै छै से बनिआँ। रौदा में कतऽ खेल
हूं।
हू
ठीक आ
और कहियौ।
अखैन नै उठल यऽ। इ पप्पा दीले आ मम्मी ल। हेलो।
हं कहियौ, भगेल सबके खाना लगा देलियै।
की बोललियै।
कहले सबके खाना लगा लेलहुँ।
एय पप्पा जी मम्मी जी लए खाना निकाल लियै उसके बाद तब हिनका लए निकालबै।
ओ तऽ अहाँ तऽ साथेमे खायब। ही-ही-ही -हे।
नहि साथो मे नहि खाय।
कीये।
खुशी।
ऑ ठीक पप्पा जी गांव राति में नींद लेबहि, परसु लेबहि, तरसु लेब। तहन तऽ अहाँके सभके एकाएकी खाने दैतमे एगारह बाजि जायइत हैत न।
हँ कय यै मम्मी सब
एकाएकी सबके खाने दैत एगारह बजे के
इ भेल न रिकसलि कटा दियौ। पाउडर दुध अय, घै न दियौ दुध, उसमे डेकक्षिण बौआ के इहै दूध ‌ बेटा अप्पु, खाना सब निकालके रख देते। हेलो
हँ कहियौ।
अहाँ बढियो ने ऑ।
टीके अइ आओर सब की कहू।
इस बहन सब कहाँ है।
सब गांवे मे छथिन, सब अप्पन अप्पन ससुराल मे।
सब अप्पन- अप्पन ससुराल मे।
ते हा म।
जाउ ने।
सबके अप्पन -अपपन ससुराल मे रहय पड़ैय छनि ने।
विजय थाला।
कहाँ रखथिन सब।
ह ठीके य, सब कुछ।
हँ चलू कऽ लिअ काम अहूँ की भऽ गेल दस मिनट। ठीक छै।
ै हँ
हेलो, कहलियै अहूँ अप्पन काम भऽ गेल दस मिनट की। कऽ लियअ काम दऽ दियनि सभके खाना, दस मिनट भऽ गेल।
हू
ठीक छैय।
लाखू।